हँ रों की हाल चाल
ठीके छै
हँ अभी तऽ हम यहाँ पी मे बैसल छियै छता पर एक नम्बर हवा चलि रहल छै तोहर की हाल चाल
हमार हमार ठीक छै क्लाास जाय के मन नै क्लास जाय के मन नै नाहिं हे
नहि भाइ नहि जाइ छियै
तोरा तऽ तोरा तऽ रोजे मन नहि करै छौ
आ तऽ की भए गेलै यौ आइो मन नै काल्हिो मन नहि परसो मोन नहि आब तऽ किलास खतमे होयवला छै तऽ की करबै जाय क
आबै छे प्रोफेसर ए- एते के असाइनमेंट दैत त ई जे दिमाग घूमि जायत तहि तहि के जें दिमाग घुम जायत रे
अच्छा त कोनो बात नै जायल कर नहि भेटतौ त असाइनमेंट
असाइनमेंट कम तनाव बेसी बा
अच्छा त नै जायल कर न नहि भेटतौ असाइनमेंट
हँ नाय जायब तो ओ अटेंडेंस नाय जाइ छे तों अटेंडेंस
नहि छौ
त नहि छौ त कोई बात नै हमरो नै छै चल निकली हमहू आबै छियो निचा सँ
के के आबै छै
आँ-य हम छियै आ रवि रोहित छै बस दू गो आ तुं रहबि चल ठीक छै हमहीं दू गोटा रहबै तब
हम आ पैसा के देत
हम देय देबौ किया टेंशन ले छिहीं हम छियौ न
उ छियौ बाद मे तु पैसा मांगै छियो
नै मांगबो रे जब हम कहि देलियौ तोरा की नै मांगबौ नहि मांगबो उ
अंहा बताओ तोहार स्कॉलरशीप आबि गेल छै की नहि
आँ स्कॉलरशीप कथि के स्कॉलरशीप
स्टूडेंट स्कॉलरशीप
हाँ स्टार्टिंग मे न भेल रहै तखने भेटल रहै
हाँ
कॉलेज के आएत ऐं कॉलेज के उ ऐप्प के थूरू
हमरा स्कॉलर के हमरा स्कॉलरशीप आबैत आबैत ग्रेजुशन पुरा भरि जायत
अच्छा कतबां भेटल रहों
आँ
कतबां भेट रहै तोरा स्कॉलरशीप
हमरा बस फर्म भेटल रहै
अच्छा नहि हमरा कह अमाउंट कते कते भेट रहों स्कॉलरशीप मे से बाजहीं ने अच्छा चालीस हजार चालीस हजार तऽ की एनाहींये तोहर एनाहि नास्ता पानि मे निकैल जेतौ
चलऽ चलऽ चाय पी क आबैत आँया दिनभर बस मोबा आँया दिनभर बस मोबाइल चलाबैत रहै छै चाय चाय छै चालीस रुपए छै
अच्छा नहि नहि तऽ तूी पी ले बैं हमर पेट भरल छै
अयहाँके पता अ अयहाँके पता हम रिसर्च करै छै इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम पर हय सम हय समाजक अध्ययन भ
समाजक अध्ययन ओहिमे की होइ छै
सब के भोजन देख
अच्छा अच्छा हँ होॉस्टल के भोजन तऽ बड़ खराब पढ़ाइयो नहि नीक ओतेक हँ बात तऽ सही कहली पढ़ाइयो नहि नीक खानो नहि नीक बच्चो सब नहि नीक
अंया चुपचाप बाहर खाईलें निकलू गलू
हँ इहो बात सही छै तऽ कतय रहै छियै अभी होॉस्टलमे कि पीजी मे
अंया होॉस्टल मे रहै छै होॉस्टल के दाल पानि मे बेसी रहै छै
अच्छा उ हम खाना नहि पुछै छियौ तोराासँ पूछै छियो तू कत रहै छी होॉस्टल मे की पीजी मे
आँया त होस्टल मे रहै छियै
अच्छा हम तऽ पी जी मे रहै छलहुं खुद खान बनबै छियौ एक नम्बर खाना बनबौ मस्त खैबो सूतबौ
हो
पीजीमे
आँ हँ
पीजी मे सुतबै आओर कतह सुतबै
अंया पूछे छै कि काल्हि राते गेम खेलै छै
हँ खेलने रहिए
पूरा राति
नहि ओ बाय दू बजे तक भरि राईत थोड़े ने खलबै आंख आंख मे गड्ढा भए जायत
तऽ तखने क्लासमे सुतल छै हेँ
हम तऽ क्लास एबे नहि केलिए रहा रे राति भर गेम खेलिय आ सुबह क्लासे नहि केलिए
तौ अंया त आएल छै अंया नींद नै आ- तौँ
हम त नै आएल रहियौ केना देख- ले लिहीं रे
पाछु बैठले रह बैठल रहै छियै
अच्छा ने ने हम नहि रहिये हम त गेने गेबै नहि केलिए र हा
त बॉडी क्लास मे छेल आत्मा गेम मे छेल
अच्छा केकर
तोहर
अच्छा तोरा केना बुझहल तु क्लास मे रहि की क्लास मे रहबो करि तु अच्छा रहि क्लास मे बुझल कोनो बात नहि नीक छौ देखैत रह हमरा पढ़ाई सँ बेसी तु हमरे देखबिहीं हूँ
हाँ परीक्षा तोरा देखहीं उसूल छै पढ़बै त एक राति पहिंनये
अंया भगवान भरोसे पढ़बै हा ने
बिल्कुल बिल्कुल भोला बाबा छबे करै त कोनो दिक्क
आँ ए ए एक चेप्टर पढ़ि छै एक्सपर्ट बनि गेल छै
के
आँय हम
न ह अच्छा तु
हम त हम एको चेप्टर नहि पढ़ने छियै हम त नहिये छियै मन हेतै त पढ़ब नै हेतै त नहियो पढ़ब
अंय त भगवान भरोसे बैठल छे
हम तऽ भगवान भरोसे लेकिन पास भए जाइ छै इहो तऽ एकटा बात छै ने नहियो कु - सोची हाँ ने बिना पढ़ले पास भए जाइ छियै आ पढ़ि लेबै तऽ टॉपे ने करबै
हाँ टॉपे करबै टॉप पा बनि जेबै अंया अंया बताब भारत मैच जीतत कि नहि
कथी
भारत मैच जितैत की नहि
आ देखहिं हमरा मैच ओते इन्टेस्ट नहि छौ रें आ बांकी भारत जीताए नहि जीताए हमरा कोन मतलब भारत जाय अपन देखत तोरा सबके छो सब बच चाय आर के छै त अपन देखत तू सब बतेबीहिं कि जीतत की नहि जीतत
हँ हम हम देखिये लागे छियै तऽ विकेट गिरे लागे छै
नहि देखिहि भाइ तब तऽ तू त हरा देबिहीं ऐना मे तऽ
हँ आइ आइ क्लास बन्द करी
हम त एनहि नहि जाइ छियै तू अपन सोचही बन्द करी नहि करी हम जेतीये र हा तब त न हम जय- ज - जाईते ने छियै
ऐं एटेंडेंस कम आ छिके खातरा छी
केकर केकर एटेंडेंस कम छै
हमर छै
अच्छा तोहर कम छै हमरा तऽ ठीक छै हम कहि कऽ लगाए लै छियै एटेंडेंस मानि लियअ आइ आइ नहि गेलहुँ तऽ काल्हि चलि गेलहुँ हम लगाए लेलहुँ एटेंडेंस कोनो बाते नहि
अं अंया के
हमर हेय मे दिक्कत हमर होय मे दिक्कत
अंया अंया के पता हायत एटेंडेंस सँ बेसी मानि जरूरी छै
बिल्कुल तैँ तऽ हम जाइते नहि छियै कॉलेज मेंटल हेल्थ हममे खराबे भए जाइत छै ने देखलहुँ कॉलेजके हम माथा घूमि गेल
तोरा तोरा देखिक के लागे छै की नींन्दसँ डायरेक्ट उठी आयलै छै
कुल बिलकुल बिलकुल हमरा मने नहि लागे छै कॉलजमे
इहाँ फैसन नहि डिजास्टर आ छै
हँ बिल्कुल ई बात सही कहलीं रे तू एक नंबर बात केह देलहीं
फैश फैशन बुझल
बुझलियए
अंय यार जीवनमे बहुत कन्फ्यूजिंग अछि
किया रे
अंया प्लेसमेंट फेर
आ रे तू त तोहर फेर पंटा ने ईहा न घुम के रहि जेतौ आ रे जिन्दगी जीह पहिनेे केश मे सब त बाद के बात छौ जिन्दगीए ने रहतौ त तू पलेसमेंट ला क की करबिहीं
अंय अभी तऽ असाइनमेंट पूरा करू भविष्य बादमे सोचब
हमरा कोनो दिक्कत थोड़े नै या
असाईनमेंट कते छै
आ दू टामे रहै असाइनमेंट आब ज जे जैमे जे बनेतै मानि लिअ हमर दोस्त सभ बनायत तऽ हम ओकर लए कऽ अपलोड कए देब
क काली काल्हि समिट करू छै
की कहलीं
काल्हि सबमिट करू
कालिह
आँ
आ नहि काल्हि तऽ नहि भए सकत
काहे नहि
काल्हि तक तऽ कम्प्लीटे ने हेतै ने कम्प्लीट हेतै केकरो केओ छौड़ा के तब न ओकरा ले के ओकरा फुसला के ले लेब आ अपलोड करब आ सभटा दैतो नहि ने छै
अंय बता अं अंया बताब आ तोहर तोहर पहिला बरस बरस कैसन रहल छै कॉलेज
पहिला बरस पहिला सेमेस्टर कनिटा ठीक रहै तकर बादसँ जिंन्दगी खराब भए गेल हमर ऐं त ताद बोझे लाग लागल हमरा पता नेे एनही भए गेल दिमागे खराब भए गेल
अंय चलऽ मैगी बनाबि आइ
चल भाइ चल मैगी खाई बटर वाला बटर मैगी चीज डालके
गैस पर के के जायत
हम जायब
ज जाय सुलगा दै छियऽ
ठीके छै
वाइफ अंय पर त अंया पर त तब वाई फ़ाई फेर से सङ्ग चलऽ बन्द कै दैय छै
बिल्कुल राति मे आईठ आठ बजै छै तकर बाद वाई फ़ाई खराब भ जाइ छै एकर त
अंया हॉस्टल अंया हॉस्टल मे वाई फ़ाई नहि इमोशन छै
ओहा त
एन
आँ सही कहलीं
नेटवर्क गायब भ भ जायत
हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम मे पढ़ आदमी पढ़ जाइया नेटवर्क नहि आओर सब काम मे नेटवर्क रहै या बांकी बस पढ़ै लिखै पढ़ैलिखै बेर मे नहि चल ठीक हम जाइ छियौ ठीक छौ
चल चल बाहर घूमि आबै छियौ
चल ठीक छै जाइ छियौ